हेलो
हँ कहू की सब भऽ रहल यैछ
हँ आ और एखन खेनाइए पिनाइ काब हेतै
अच्छा
एखन बीचमे कनि काल ब्रेक रहै छै आ फेर नओ बजे से चालू रहै छै
जी से तऽ छी रतका खेनाइ पिना तैयारी
ताहिमे एखन की होइ छै न बरसातमे अहाँके साग तऽ नय लोक खाइत रहैत छै बेसी लेकिन अहाँके नीको लगै छै इहै मे सेहो बात छै लेकिन उएह बात छै कीड़ा मकोड़ा दुआार बड बिनो पड़ै छै
जी अखन बड साग सब बड कीड़ा मकोड़ा सब रही छै
मोन होइए तऽ खाओ
अगर बााय चानंस एकोटा नजर आयीब गेल कीड़ा मकोड़ा तऽ मोने भटयक जाय ख क नय मोन हैत
तैं अपनासभके जगह अपनासभके एरियामे की छै तऽ बीड़िया लोक बना लै छै तरह तरह केराउ साग भेल खेसारी साग भेल तऽ उएह बिरिय हमहूँसभ बना कऽ अनने छी तऽ कहलियै चलू आइ किछु नया तरहसँ बीड़िये बना ले
जी सही बात छै
बीड़ियो तऽ कए तरहके बनैत छै अपना सभमे
कए तरह के बथुआ के भऽ गेल खेसारीके भऽ गेल केरावके एगो बादाम साग होइया ओहि के चारि रंग के पाच रंग के तऽ बीड़े भऽ जाइ छै आ ईसभ नीक रहैत छै बरसात
नीक होइ छै बरसातमे अपन कखनो क तरकारी तीमन नहि भेटैत रहै छै
जी आ गाँव घरक लोक त सएह करैत छथि अपन जे बरसात बना क राख लेलक कुमरौरी मुड़ौरी अदौरी सभ तऽ बरसातेके लेल लोक बनाकऽ संजोगिकऽ राखै अछि जे बरसात होयैत तऽ अपन ओहिमे साग सब्जी नहि भेल तऽ अपन बनाकऽ वएह खा लेब
हँ ओह खा लेलो
हू
से सभ कनि सुविधा भऽ जाइत छै आ गाम सभमे आब की करै छै लोक करैला के सेहो सुखोते देखलियै हँ करैलाक के सुखत बीज हटा हटा कऽ
अच्छा
आर अथीके की कहैत छै पत्ता कोबीके पहिले कोबीके देखैत छलियै छलियै
कोबी के तऽ देखै छियै आ पत्तो कोबी ता आब देखय लगलियै आ खेसारी साग जे होइया
खेसारी सागके त ओकर की नाम छियै मेथी सागके
अच्छा अच्छा ई सब के तऽ नहि देखलहु आ
हँ मेथियो सागके बड सुन्दर रहै छै देखलियनि मा सब क जे जेथि साग तऽ बने ओकरा अथिी कऽ केऽ राखि देलखिन सूखाऽ के ओकरा आलूमे कनि कनि छिड़ैके दै छलखिन ह न कतेक सुन्दर लगै छलै खाायमे हम कहलियनि चलू ई तऽ नया देखलहुँ हेँ
हूँ सही बात छै
सागके भेटै सहिमे भटै छै मेथी के मेथी के सुखौंत भेटै छै कस्तूरी मेथी सब भऽ गेल ने कस्तूरी मेथी जे अपना सब क आबैय छै भोज बला ओ अहाँक इएह भेल भोज भात मे कस्तूरी मेथी मेथी के बेसी छै
जी ई तऽ स्वादो बड्ड नीक
स्वादो बड्ड नीक रहै छै बढ़ा दै छी खेनाइ सभमे
जे सही अछि तब तऽ
तऽ सेहो भऽ जाइत छै
अच्छा अहाँ जे कहलियै एखन करैला तऽ करैेला के अहाँ कहियो खेलहु की नहि सुखौटी मे
खेलौं नहि लेकिन देखलियै ने एहि बेेर बनैत
अच्छा
आ ओना बाजारमे भेटै छै करैला कऽ सुखौंत से हम एक बेर ने हमर ससुर के बड्ड डायबिटीज भऽ गेल छलैन्ह
अच्छा
करैला के सुखोंत नहि करैला के चिप्स हम लऽ के गेल रहिये
अच्छा
तऽ करैलाके चिप्स हँ करैलाके चिप्स बहुत रास मतलब तब कनि महग छलै लेकिन तैयो हम एक किलो हुनका लेल लऽ कऽ गेल छलियनि तऽ ओ भोरे उठिके अपन दू चारिटा खाक करेला डायइबिटीजके लेल तऽ वरदान
बड्ड बहुत
बहुत नीक होइ छै तऽ ओ अपन खा लै छलखिन हेँ दू चारि टा खेलथि आ फेर अपन दबाइ खेला
अच्छा अच्छा ह
होइ छलै एहि बेर देखलियै गाम सबमे सबके करेला के सुखौंत सब करेला काटि काटि के पातर पातर काटि काटि के गोले बोलें सब सु खय लए ओकरा रखने आ ओकरा बीजा हटा हटा कऽ
अच्छा
अपन रोपि लिय आर ओकरा अपन सुखौंत भऽ गेल राइ
जी ई तऽ हम पहिले बेर सुनलहुँ करेलाक के सुख
टी छनि तिनका तऽ हरदम चाहियैन तऽ कनि कनि तैरि कऽ दऽ दियौन
जी जी सही बात छै ह तऽ डायबिटीज एकरा सभके लेल ई तऽ दबाइए भेलनि करैला
करैला तऽ बड्ड ओकर दब करैला कहैय छी बथुआक साग सेहो बड्ड फायदा करै छियै
अच्छा बथुओ
बथुओ साग बड्ड फायदा करै छै डायबिटीज मे ओकर बाद जामुन सेहो अहाँके बड्ड फायदा करै छै
जामुन आ
ओ कहैय छै डाइबिटीजके लेल वरदान छै
अच्छा
आ लताम सेहो बड्ड फायदा करैत छै
अच्छा लतामो
हँ लतामो बड्ड फायदा करै छै सेब फायदा करै छैय। तऽ सेब तेब तऽ चलू बाहरी चीज भेल लेकिन अपन घरमे तऽ ईसब चीज उपलब्ध रहै छैय। सेब तेब ते चलु बाहरी चीज भेल अपन आनु अपन खाउ मार र्केटमे जाउ तखने भेटत। आ ईसब जामुन तामुन तऽ चलू गाम सबमे तऽ तैयो भेट जाइत छैय। शहर के लेल तऽ ओहिना भेलै सबटा चीज खरीदे के आनू लेकिन गाम में तऽ बड उपलब्ध रहै छैय।
गाम मे तऽ दोसरो के गाछ मे अछि अरे हुनका गाछ मे छैनि क
हँ कनि तोड़ि आनु
आ बाहर सभमे तऽ से नहि खरीदेके जे छैय से
बाहर सभमे तऽ हर चीज खरीदू।
आ गाँवं आजादी छैय हर चीज
हर चीज के आजादी छैय तहिना शहर मे देखैत छियनि जे अहाँके करी पत्ताक बड्ड बेसी खपत छैय। करी पत्ता जे होइ य ने मीठी नीम तऽ ओकर बाहरमे बेसी छैय कोनो चीज बना इडली डोसा हर चीजके लेल ओ करी पत्ता चाही। कढ़ी पत्ता बिना किछ नहि।
करि पत्ता जी करि पत्ता तऽ खानासभके तऽ स्वाद बनबै छैय दालिमे कनि छौकन दऽ दियौ।
हँ तह अइ सबमे हमरा सब त मतलब एम पी के रहै छैय। जे जले अथी पोहा जलेबी बड्ड नामी छैय। आ खासके पोहा जलेबी तऽ कढ़िमे ओतेक बढ़िआँ नहि लागल। अपन गाम सबमे जे होइ ह सेह हमरा नी गामे दिसका नीक अछि लेकिन जे से एनुका लोक कहै छैैय बड फेमस लेकिन पोहा सही में बड नीक बनै छैय।
अच्छा
चूराक अतूका आर अहाँके जेना गाम सब दिसन पूरी कचौड़ी के बेसी रहत नासता में
जी
अहाँ एम पी मे कतहु घुमब तऽ अहाँके पोहा जलेबी भेटत भोरे भोरे।
अच्छा पोहा आ जलेबी
हँ पोहा जलेबी भेटत आओर अहाँकेँ किछु नहि भेटत भोरे खाय लेल
अच्छा
कतहु घुमि लेब इन्दौर तक घुमि लेब तऽ अहाँके पोहे जलेबी भेटत
अच्छा
कालेश्वर सब जायब तऽ ओतहु अहाँके बुझू तऽ सेहै भेटत।
अच्छा तब त बढ़िआं अछि एट ओना पोहा तऽ हमहहुँ सब कहियो कालके साँझ अपन बनेलहुं लेकिन ओते नहि कहियो काल
कहियो कालके अपन बना लेलव एहि सभमे बड्ड सभक घरे घरे नास्ता सुनबै की केलहुँ तऽ पोहा जलेबी पोहा जलेबी नहियो आइ काल्हि तऽ सभ डराइ छैय। डायबिटीज द्वारे
सही बात
तऽ लेकिन पोहा सभके घरे घरे सुनबै इडली डोसा दो दू दिन तीन दिन बसके घरे घरे सुनब इडली बनेलहुं डोसा बनेलहुं।
अच्छा
हमरो बईने जाइए धियापुता दुआरे।
अच्छा
हमरो घरमे दू सँ तीन दिन परवैने जाइत छै
अच्छा
इसभ चीज तऽ आइ काल्हिके बच्चा सभके सेहै दोसर ई चीज फायदा बला चीज
हँ जी सही बात छै फायदवला चीज छै
इ चीज फायदा वला चीज छै तऽ अपन बना ले तहिमे कोनो आपत्ति नहि छै
जी सही बात छै
सेचछाले तऽह खेयबै तऽ बना लिअ इडली तऽ कए तरहके बोनै छियै
जी ओहो सबमे कए तरहके भऽ गेलै आब तऽ हरेक जे छै ने एकेटा चीज से कै रंग के चीज बनि जाइ छै
कै रंग के चीज बन जा छै वएह इडली के फ्राई क के बना लिय सजी क के बना लिय सुजी बला बना लिय चाउर बला बना लियौ कै तरह के बनि जाइ छै
ह
तऽ सएहसभ रहै छै लेकिन उएह बात छै की करतै कहियो कहियओ क तऽ टेस्ट बदलय दुआरे
जी आब एकेटा चीज रोज रोज
एके टा चीज़ रोजे रोज तऽ जेना अपना सँभ अतुका उएह चूड़ा कोइ अबै छलै तऽ देखै छलेन चूड़ा आलू के भूइज लेलहु हूनकर ओ नाश्ता भऽ गेलै सएह एहिसभ एहिसभ में तऽ सेसभ नहि बुझैत छी खेना एकटा पोहा टा देख देखै छियै से पोहा नीक लागत आ पचबो करै छै
अच्छा
से छै बड सुन्दर बड फेमस छै नीको लगै छै भोर में हल्का नाास्ता भऽ गेल
जी सही बात छै
हँ से रहै छै
आ स्वादिष्टो कनि बनि जाइ छै खाय में टेस्टो कनि नीक लागल
बहुत नीक लगैत छै खाय में हमरा सबके तऽ कोनो बात नहि दु टा रोटियो खा लेलहुँ अचार सङ्गे लेकिन बच्चासभ तऽ से नहि बुझै छै
नै सही बात छै
से रहे छै
जी जी
अपना सभ तऽ तते खेनाइ खेने पिने छियै खेनाइए पिनाइके तऽ महत्व ते छै
जी बर आ मीसा मे तऽ किछु जादे खेनाइयो पिनाइ के लअ क छै बड पाहुने सब कतहु सेे एलथि ओना तऽ लोक घरो में केय रंग के चीज बने ते छथि लेकिन पाहुन पाहुन सब एला तऽ पाहुन सबके जादे करै त शेष भऽ जाइ छै
से बजै छै
हूं
आ लोक तकैत रहै छलै जे कोइ आबय तऽ हुनका लेल बनतनि तऽ सभके भेटतै
जी से बात त छै है
से सब होइत रहै छै
हूं
ओना तऽ बनिते रहैत छै किछु ने किछु तऽ होइते रहैत छै अपनासभ तय
जी से तऽ हरदम कुछ ने कुछ कुछ ने कुछ बनिते रहल लेकिन पाहुन सब कतौ से आइ बलएथ त कनी विशेष ज्यादे कनी भऽ जाइ छै
हँ तखन कनी विशेष भऽ जाइ छै
आ खास कऽ कऽ ककरो किनको जमाय आबि गेलखिन या समधि आबि गेलखिन हूं तब तऽ आओर भऽ जाइ छै
हं
से सभ छै खेनाइए पीनायके रहै छै
जी मिथिला में तऽ बड़ छै खेनाइ पिनाइ के पहनावा उनहावा के बड़ कुछ देखल जाय से छै